हँ तऽ एहिपर जे हइ से अठारह सए रुपैआ अबै हइ अठारह एक सए अस्सी मिनटके।
कथी?
एहीप एक सए अस्सी मिनट जे पूरा भऽ जाइ हइ बात
हँ
तऽ एहिपर अठारह सए रुपैआ आबै छैय।
ओहिसँ पहिले नहि देखबै हय?
ओहिस पहिलहो देखबै हय लेकिन ओहिस पहिले जे हय से पेमेंट खाली देखबै हय निकलत क ऑप्शन नहि रहय हय।
हँ
अभी दोसर आदमीके स्क्रीनशॉट देखने छलियै तऽ ओकरा जे हइ से छओ सए सन्तानवे रुपैआ देने छलै।
तऽ उहे ओ पुछनेे छलै जे हमरा एतबे पाइ केना मिललया? तऽ ओ कहब जे छलै कि जे मने एक आदमी छलै छओ सए सन्तानब रुपैआ ओकरा मिलल छलै।
हू
तऽ उएह छलैय स्क्रीनशॉट देने ग्रुपमे जे कैला जे हइ से हमरा छओ सए सन्तानबे रुपैआ कैला मिलल?
हूँ
त वैह तऽ ओ एक आदमी कहलकै कि जे अहाँ एक सए अस्सी मिनट पूरा पूरा गप केने हेबै तहन तऽ अहाँके अठारह सए मिलबेटा करत।
हू
आ बीचमे फोन लगा देने हेबै आ नहि बात केयने हेबै या नहि गप्प भेल हेतै आ अहिना जे छै से छोड़ि देने हेबै
हूँ
तखन ओ ओतेक मिनट कटि जाइत छै जतेक मिनट अहाँ नहि बात करबै ततेक मिनट
अच्छा फोन लगा कऽ होते छोड़ि देने
हँ हँ फोन ल
हुँ
तऽ दिमाग लगेने होतै ने ओ बुद्धियार आदमी हेतै फोन लगााक रिकॉर्डिंग मे मतलब हेतै छोड़ देने
हँ
से बात छै अच्छा एहिपर विशेष सब जे छै से निर्धारित छै कि मतलब मैथिलीमे मैथिलीके वेशभूषा खान पान पाबैन तिहार मनोरंजन पर्यटन स्थलसभ या सभ्यता संस्कृति खान पान इएह सब एहिपर बात करय के रहै छै तऽ एहीसभ विषयसँ सम्बन्धित जे छै से आ मतलब मैथिली शब्दसभ जेना माने डर होइए से नहि मतलब निडरके निधोक जेना कहल जाइ छै
हुँ
मने एहि तरहके शब्दसभ जे छै से एहिपर नीकसँ बाजयके छै
से बात आ ओना कोनो टेक्निकल वर्ड छै तऽ ओहोसभ चीज बाइजे सकै छी लेकिन प्रयास येह रहै छै जादा से जादा मैथिलीए शब्द के जे हय एहि पर इस्तेमाल करी
हमरा जे हइ से ओ मगाबै छै आ ओहिके बाद एगो नहि होतै तऽ ट्राइपोर्ट मगेबै आ वायर वलाा माइक
वायर वला माइक ल मंगाएब वायरेस मंगाउ नऽ होलीलैड के हमहू पैसा दऽ देब
कते म दैय हई
दू गो लेबै तऽ मने ओकर सेटे अबै हइ दूटा के बात बुझलियै तऽ लगभग मतलब बियालिस सए रुपआ पड़त मने एकदम नोइज कैंसिलेशन माइक छै
आ गारंटी
गारन्टी एक साल कि दू सालके रहै छै लेकिन इहो छै जेना मायन लिअ अहाँ कूलर लग बैस कऽ अहाँ रिकॉर्ड कऽ लेलियै तऽ ओहिमे कूलर के आवाज एको रती नहि आयत या कतबो आँधि तूफान छै या पंखा चयल रहल छै त ओहि सब के मने आवज आहाँ की एकदम नोवाज रिमूव क देते उ
होली लैंडके ऑफलाइनमे मिलत तऽ ऑफलाइनमे खरीदबो करबै तऽ फेर जाय पड़त ओतय पटना जाउ
हँ
ओना एकबेर जे छै से एकबेर हम ओहि मुकेश सबसँ पुछबै कहूँ ओ बेचै छथिन तऽ फेर ओना लेकिन माइक सब नहि य कोई ढूँढ़े न
हूँ
आ नइ तऽ डिजिटेक
एगो जे माइक ओ कोन कम्पनी के माइक मइक ए जे जे शॉर्ट बटन जकाँ एकदम माइक ए जे जे छोट सा शॉर्ट बटन जकाँ रहै, ओहिमे दुनू साइड चुम्बक जकाँ लागल रहै हय, कतहु चिपका देलक।
ओकरे कहै हँ, होलीलैण्ड, ओकरे कहै हँ होलीलैण्ड। बुझलियै, ओ सिर्फ एकदम हँ, ओहिमे दू गो रहै छै, माइक।
हँ, दूगो रहै छै तऽ चार्ज करऽ पड़ै ओकरा।
हँ हँ, तऽ एक बेर चार्ज करबै तऽ मतलब भरि दिन चलत।
हँ, तऽ चार्ज तऽ बा लऽ कऽ ने। बॉक्स हो छै। एर बड़ तऽ नहि तो कर, जेना एर बड़ घुसाक। चार्जर तहिना तऽ हँ।
हँ हँ
तऽ एहिमे दू आदमी दू जगह रहतै तऽ जे से केना? हँ
तऽ ओ एक नम्बर छै ओ।
ह
आ ओहिमे, मने मोबाइलमे लगाबयवाला तीन गो सिस्टम रहैत छै, मने सीट। मोबाइल होयत तऽ ओहोमे लागि जायत। आ ओ नया अथीवाला, जे पुरनका मॉडल छै, ओहो ओहोमे लागि जायत।
हँ
बुझलियै
टेक वीडियो सभ पर एजुकेशनल वीडियो सभपर जे छै से पाइ दै हइ, बढ़िया।
हँ हँ, ओहिपर तऽ कमो भ्यूज रहल तऽ जादा पैसा दै छै यूट्यूब।
हँ, कोनो कोनो महिना डेढ़सँ दू लाख रुपैया कऽ।
हँ
किछु तऽ करऽ पड़तै, मेहनत तऽ दू चारि महीना जे हइ से फ्रीमे करऽ पड़तै, मोनेटाइज जाउ तऽ। तब तक तक
रे, अहाँ अहाँ कहू ने, हम तऽ मोनेटाइजके जे हइ से। टेकनीक सीखयके आयल छी ने।
हँ
अहाँ शुरू तऽ करू ने, केना मोनेटाइज हेतै, केना ओकरा एहिसँ हेते केना, ओकर टाइटल लगे छै, केना डिस्क्रिप्शन टाइप होइ छै, केना ओकर हे? कऽ लगे छै, केना ओकर थम्बनेल लेल लगै छै?
अच्छा य आइ से जे वीडियो बनबै हइ। ओ चैनल नहि मोनेटाइज होइ छै।
होइ छै कि ओहो चैनल मोनेटाइज होइ छै?
कोइ होइ मोनेटाइज कंसिल कऽ दे रह
नहि नहि अभी कतना वीडियो, ई आजके जे छै, से चललैए देखै छियै। में मोमो ह रे, मुझे मत खाया करो ज़्यादा। ओ सभ चैनल सभ मोनेटाइज छै। लेकिन ए आइ जे वीडियो बनबै ने
हँ
तऽ ए आई बीडीयोमे मने अथी हइ दू गो चीजके जे सब्सक्रिप्शन लऽ पड़ै हइ, ओहिमे।
अच्छा
बात बुझियै, एगो ऐप ग्राक।
हँ
या एगो मने वेबसाइट हइ या ओकर एपो हइ एलेवन लैब तऽ ग्रॉकसँ जे हइ से अहाँ वीडियो जेनरेट करबा सकै छी
रेडियो जनरेट तऽ अथियो से होइ हइ प्रॉम्प्ट दऽ जेहै से ई यूट्यूब क्रिएट एगो एप हइ ओहु से बिड
हँ तऽ ओ सब हइ लेकिन ओहि सबमे लिमिट हइ आ ओहि सभ चीजमे जे हइ से अहाँके मने एगो टाइम फिक्स रहै है फ्रीमे करऽ के बात बुझलियै जेना आब फ्रीमे अहाँके देलक तऽ कहत रातिमे बारह बजेसँ सुबहके छओ बजे तक या सात बजे तक फ्रीमे अहँ करू तब एक तऽ वीडियो बनाबयके लेल रातिमे जागू आ तकर बाद ओहिपर जे हइ से ओइ प्रोफेशनल होइ एकदम एक प्रो लेवल के वीडियो नहि जेनरेट होत तऽ सेमे कमांड देबै तऽ युट्यूब क्रिएट पर तऽ एगो अलग वीडियो जेनरेट कऽ कऽ देत आ वएह कमान्ड‌ आ वएह प्रॉम्प्ट जे है से यदि ग्रॉक पर देबै तऽ ओ एगो एकदम प्रोफेशनल जे हइ से वीडियो जेनरेट कऽ कऽ दऽ देत आ दोसर ओहिमे अहाँ अपन वॉइस नहि एड कऽ सकै छियै बात बुझलियै अहाँ अपन वॉइस या ओकरा ओहि मेन लैंग्वेज नहि चेंज कऽ सकैत छियै मानि लिय आहाँ हिन्दी मे बजै छी तऽ आहाँ हिन्दीये मे बज बजा सकै छी इंगलिशमे बजै छी तऽ इंगलिशेमे बजा सकै छी लेकिन ग्रॉक सब छै या एलेवेन लैब सब छै एलेवेन लैब तऽ मतलब मास्ट र मैन छै जेना अहाँ घर बैठल अमेरिका मे चैनल चला सकै छी एना हइ।
ओ
अहाँ एहन चीज सब बनाउ जे अमेरिकन ऑडियंस के जादा अथी करैत होइ अमेरिकन ऑडियंस के ज्यादा डिमांड होए अमेरिकाके सभ चीज बताबऽ लगियौ ओहि चैनल पर बैठ कऽ आहाँ अपन हिन्दीमे बाजू लेकिन ए आई सँ आहाँ अपन वॉइसके जे है से अपन क्लोनिंग करबा कऽ इंग्लिश मे जेनरेट करबा लिय
ओ
बात बुझलियै आहाँके इंग्लिश चन चैनल भऽ जायत मतलब एक आदमी यदि सिर्फ एहिपर उतरि जाउ तऽ कमसँ कम मतलब चारिगो पाँच गो भाषा के जे हइ से भर दिन मे डबिंग कऽ के अथी एलेवेन लेब पर अपन अथी बना के यूट्यूब चैनल बना सकै छै आ यदि चारि गो पाँच गो अथी राखिलौ यूट्यूब असिस्टेंट राखिलौ कोइ वीडियो बनाबय वाला एडिटिंग वाला तब तऽ उ पूरा भारते के सभ भाषामे बना सकैत छै बंगाली पंजाबी असामी तेलुगु मलयालम सबमे
कथी
मने सब भाषा मे एक आदमी जे है से वीडियो बना सकै छै
ओ
हँ तऽ उ उ उ एगो ओकर प्रॉपर एगो अथी हइ तऽ ओहिमे सब्सक्रिप्शन लेबय पड़ै छै जेना अभी चुनाव चुनावी आबय वाला है आ कोनो नेताके जे हइ से सोशल मीडियाके थ्रू अपन क्लोनिंगके माध्यमसँ सभचीज करबाबयके हइ कि मैं इस पञ्चवर्षीय में ये सब ये सब करूंगा आप देख रहे हैं पिछले पाँच साल मे आप के क्षेत्र का कोइ विकास नहीं हुआ है ई चीज यदि कोनो आदमी अपन फोटो डालि कऽ अपन वीडियो बन कऽ आ अथी करय चाहै हइ अपन भाषामे अपन आवाजमे तऽ ओहो भऽ जाय हय हूंम्म से बात हय
हँ
हम तऽ देख लेलियै, एहि खिरहरके जे हइ से एक आदमीके यूट्यूब चैनलके सभ चीज। कऽ उकऽ दऽ देली तऽ हम तऽ आब ओहिपर अनुभवी आदमी भऽ गेली। जे चीज सिखली, ओहि चीजके जे हइ से देखो लेली कऽ कऽ की जब। एहन एहन अथी। सत्संगवाला वीडियो जे हइ से चैनल मोनेटाइज भऽ सकै ह एक महीना पैंतालीस दिनमे? तऽ ओ तऽ टेक्नोलॉजीवाला या एंटरटेनमेंटवाला, ओ तऽ दस पन्द्रह दिनमे, बीस दिनमे भऽ जेतै।
हूँ
बुझलियै?
मोनेटाइज भऽ गेलै हुनकर चैनल से।
मोनेटाइज तऽ मतलब भइए गेल हइ, आब उएह जे हइ से। एक्सेस की नहि एलै अभी तक गूगलके? तऽ की एतै? तकर बाद ने अथी पैसा विड्रॉल हेतै?
हँ
तऽ आब वीडियो बनेनाइ छोड़ि देलियै ओकर।
आइ
आब ओकर काम छोड़ि देलियै हम।
काएल
आब ओ कहलखिन, छोड़ि दियौ। तब कहली, चलू, कोनो बात नहि, मोनेटाइज रहितै। नहि, आब ओ बनेबे नहि करै हइ।
किया तऽ कामके कते पाइ देलकौ से?
देने रहे, पहिला महीनामे छः हजार रुपैया देने रहे, दोसर महीनामे सात हजार रुपैया कहने रहे।
हू
बाँकी कहियो काल कऽ नाश्ता पानी करा दै।
ह
ओम्हरसे जाइए। शहर घाट सभ चूँकि रिकॉर्ड करिए शॉर्ट्स वीडियोके लेल, ओहि जगहपर हे कि नहि रिकॉर्ड? करिए। शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करऽ के रहै छलै तऽ एकदम आरामसँ कोनो बढ़िआँ सँ खेतमे चलि जाइ छलियै, एकदम। पड़ता पड़ात खेतमे जाहिमे। खाली घास फूस सभ रहै आ एकदम ग्रीनरी, हरियाली जकाँ रहै।
हँ